हेलो
की हाल चाल आए
बढ़िया अपन कहियौ?
अपनो ठीक छै।
भऽ गेलै खाना पीना?
हँ, भेलैया एखने।
कि सभ खेलौं हन।
आय शनि छलै ने खिचड़ी खेलहुँ हैं।
हँ, शनि दिनके खिचड़ी खेबाक चाही।
हँ, शनि दिनके खिचड़ीए बनैत छै, हमरा सभके घरमे
हँ, निक करै छियै। हँ, हमहूँ बना दै छियै, कोनो कोनो सैन बना देलहुँ कोनो कोनो छुटि गेल कोनो कोनोमे बना देलहुँ।
हँ, जाहिमे लोकसभ आयल रहल ताहिमे तऽ नहि हेतै आ जखन असगर दोसगर रहलहुँ तऽ बनेलै।
हँ, हँ, हमर भैयके नहि निक लागैत छै, खिचड़ी। ताहि दुआरे नहि बनबैत छै, एखन ओ रूमे पर रहैत छथिन ने।
ओ।
ताहि दुआरे नै तहन बना दै छियै, बौआ। सभके निक लागै छै।
हँं, निक लगैत छै, खिचड़ी खायमे।
हँ। इएह टाइममे, लेकिन आइने बनेलियै हम।
तऽ की भऽ गेलै एकटा दूटा छुटो जाइत छै, से एहन नहि होइ छै, सप्ताहमे बनि पबैत छै।
हँ, एक दूगो छुटि जाइ छै, हम छुटि जाइ छै कि करबै तऽ।
बनैब आ नहि एगो दूगो छुट गेले तऽ आब कि हेतै खाली कोशिशमे रहि। कहे छै बनकेँ
आ, पुरुखा पट होइ छै, तऽ नहि ने होइ छै बनायल।
नहि, हँ, हँ। हँ, नहि होइ छै, ने हुनका सभके मोन‌के खाना बनबय पड़तै ने।
हँ, तहन आओर सभ कहियो?
आओर सभ ठीक आइ।
एतऽ तऽ पेपर नहि होयत परीक्षा।
नहि आइ नहि छलै, काल्हि रवि रहतैं नहि रहत फेर सोमके रहत।
हूँ, जै आबे मे कनि परेशानी भऽ जाइ छियै।
हँ, जाइ अबैमे परेशानी भऽ जाइत छै।
ह। हमहूँ एखन नहेलहुँ खेलहुँ तऽ कहलियै कनि फोन करियन।
आ।
हू, हू। हाल समाचार पुछलू। तहन आओर सभ कहियो।
आओर सभ त।
बारिष पर पाइन होइतो यए।
पाइन आइयो भेलयै भोरहरबोमे एखनो बड्ड पाइन भेलए।
चलू मौसम ठंडा अछि अहाँ सभके
नहि ओ पाइन जे होइ छै, ने से उमस कऽ दै छै।
गुम कऽ दतेएते और।
हँ हँ लगै छै जेना आओर पानि हेतै कि की एकदम गुम कऽ देने छै
हँ तऽ आओर हेत लागैय
हँ
आ इम्हर तऽ होइत छै की कहू जखन स्कूल आ ड्यूटी जायके टाइम होइत छै तखन पानि होइत छै आ भरि दिन छूटि गेल रहै छै आ साझ के आबै के टाइम
रहू
घरेमे रहू आ ड्यूटी के आबैके टाइम होइ छै तखन होइ छै साँझ आ भोर बस आ भरि दिन ठीक रहै छै परलाइ हाल क‌ऽ के रखने छै आ भिजा भिजा के कत कपड़ा आबै छै तऽ हमरा धुअ पड़ैया ने
हँ से तऽ हेबे करै छै
ताहि दुआरे कहब जे नहिओ जाय लै तऽ हँ आ कहबै नहि जाय लै तब तैँ ने हँ आ बच्चो सभके नहि भेजबै तऽ भरि दिन हल्ला चिल्ला घर मे करैत रहत तै सँ नीक अपन चलि जो कपड़े धोअ पड़त ने की धो लेब आओर कहियौ शरीरके कष्ट देबै कनी
हँ शरीर के कष्ट देबऽ पड़े छै ऐमे सएह छै बड्ड आ सुखेवो जे नहि करत ने तऽ बड़ी दिक्कत होयत एहिमे बारिश महिनामे कपड़ा सब महकऽ लागत केहने दैन हँ
हँ पूरा ओइ घर मे तार टांगि के आ खाली कपड़े सुखाय लै पंखा चला के छोड़ने छियै
तैयो नहि पंखा हवा पर जेहन रौदपर सुखाइ छै तेहन पंखापर रौद जे रहत तऽ घरोमे सुखा जैत आ रौद जे नहि रहत तऽ ओ नहि सुखैत घरमे
हँ आ आ पंखो पर लागैत रहै ने महकऽ लागै छै आ की कहू हमरा एहन बीमारी अछि जे कनि महक लागि जाइए तऽ फेर दोबारासँ धो दै छियै ओइ कपड़ाके
आ ओ बरसतिया कपड़ासभ होइते छै खूब महकैत रहल घुमसैन गुमसैन केहने दिन
अजीब से महकैत रहै छियै परसू बेडशीट धोलियै आ काल्हि महक लागल फेर धो देलियै आ फेर एखन तक नहि सुखेलै हन
उंम्म
की कहिए
कते ढोबे करब
कते नहि नहि सुखाइ छी
अहं अहं ओना नहि सुखायैत ओ
सलाइ हाल कोकरक नै ये ई पानि दिन बेर बंन्द भऽ गेल रहैत ते‌ भोर से आ राति के सुते काल मे होइतै ने तऽ बड़ नीक लगते मजामे लोक सुतल रहितै अपन
तेँ तऽ अपन होइत रहौ भरि दिन भोरसँ लऽ कऽ राति तक
हँ तऽ मजा आबै छै तखन हँ आ कनी निंदो नीक से आयत नह
ठंडा हवा बहैत रहै छै तऽ नीक निंद आयत आ इ जे भऽ जाइ छै काजक बेर मे जे भऽ जाइ छै ने तऽ आफत कऽ के धऽ दय छै
आपत नहि काज करे मे मोन लागत त गीत गीत गीत गीत लागैत रहे छै घरो सब ने सुखाइत रहत कि पंखा चला दियौ पोछा लगबियौ तैयो नहि सुखात
नहि नहि नहि सुखात। किच किच किच किच होइत रहे छै सौंसे
हूँ
दोसरे रग मुह होयत रहै छै
ह दोसरे रंग से सोमवारी कहिया से शुरू होयत अपना सबके
हम नहि बुझलहुॅँ है हमरा सबके नहि होइत छै नहि धढारै छियै
नहि करैत छियै सोनमे सोमवारी अहाँ सब।
नहि नहि नहि धारैत छै तऽ हम सभ नहि करै छियै जे अहाँ सबके ई नियम छै जे कोनो प पुतहु अगर नैहरसँ करैत अबैत रहली तऽ ओ कऽ सकैत छथि छोड़बो नहि करथिन ओ
हूँ
लेकिन ए घरारी पर नहि टेकथिन
ओ फेर सासु जेथिन बेटी तऽ अपन कर लगथिन
हँ अगर सासुरमे होइत रहतै तऽ अपन कऽ सकैत छी।
हँ कते गाँवमे हुइ छियै
हँ तऽ इहा नियम छै तऽ हमसभ करबै ने हमर माँ माँ हमर नानिओ गाँवमे इहा नियम रहै हमर माँओ नहि करै छथिन ओहि दुआरे तऽ केओ जहन घरमे करबे नहि करैत छै तहन आब ककरा लए बुझू तऽ नहि बुझ
नहि नहि नहि करू तऽ हमर हमर एगो मामी के बेटी छथिन ने हुनका बरसाइते नहि होइ छै बुझियौ
सएह बुझू ओते नीक पाबन आ नहि होइ छै
नहि होइत छै हुनका सभके की तऽ की करथिन हुनकाभके उहा गाँ
कते के ओते भारी पाबन छठि होइया छठि नहि होइ छै
नहि होइत छनि हँ अपन अपन अथि होइत छियै
हँ अपन अपन विध व्यवहार।
हँ हमरा सबके माँके ओतऽ होइत छै जितिया पाबनि होयत मतलब व्रत नहि होयत माछसभ खास ठीक छी अहाँ
हँ
आ फेर हमर नानी गाम हमसभमे जुड़ शीतल पाबनि नहि हैत ओहिदिन अहाँ बड़िओ नहि बनायब बताउ केओ दऽ जायत तक खायब छै ह हँ आ कियो दो जात तक खेब हमर माँ पठा दैत छै हमर माँके गाँव आ दुनू नैहर सासुर लगेमे छियै
पहिलका लोक सब बड़ नीकसँ करे छलैए बियाह दान लेगे लेगे मे
हँ बड लोग छै हमर माँ के बुझिय एगो बाध पार करिय हमर माँ के गाँव छीयै।
एँ
ह एतबी दूरमे हम सभ फूल लोड़ल जे होइ छै ने तऽ हमसभ अपना नानियो गाम फूल लोढ़े ल गेल छी बीच बीच चुआ मे
सएह देखियौ जखन लगमे छै, तहन तऽ जाइए पड़तै ने।
ह, ओहि गामके लोग सभ उम्हर से आयत आ ई गामके लोग सभ इम्हरसँ जायत ओ पहिले बात कऽ लै छै जे आइ अयबाक छै।
सभ सभ ठाम गेलहुँ एलहुँ।
हँ, गौरी शंकर मंदिर पर ओते फूल लोड़लहुं सभगोटे। अपन भेट घाट कऽ लिय आ बुझियौ आधा हमरा गामके लोक। हमरा नानी गावमे छियै आ नानी गामके लोक आधा छै। हमरा गावमे हमरा अपने आंगनामे पाँचटा तऽ मामिए छथिन उहै गावके बुझलि कि?
पाँचटा मामी?
हँ, पाँचटा मामी छथिन मतलब नाना सभ मिलाके तीनू नाना मिलाके।
अच्छा।
आ बेटियोमे हमर माँ गेल छथिन दू तीन तीनटा मौसियो गेल छथिन तीनो अहाँ गावमे।
लग मके छै ने निक रहै छै, पहिलका लोक सभने लगे लगे करै छलै कुटमैती।
हँ, जे बेटी आबै, हँ। आ तऽ लोगोमे जे करैत छै, तऽ बेटी गावमे रहबे नहि करै छै, ने तऽ की करथिन। कि?
हँ, सेहो छै, जेहो रहैत छै से आबय नहि चाहै छै ने आब।
आबैयए नहि देबऽ चाहै छै न।
आब आबऽ नहि चाहै छै, अपनो नहि आबऽ चाहै छै लोक। आ दोसर आबहो नहि दै छै।
गेले हन जे बुझलिये की आब जेबे ने अहाँ गाव आब दस से पंन्द्रह दिन रहि जेयबे बियाह भेलाके बाद तऽ तुरन्ते लोक पूछऽ लागत एखन रहबै कि चलि जेबै। किया नहि जाइ छियै, तऽ कहैत सासुर झगड़े झाँटी कऽ के आयल छथिन पता नहि।
हँ, नहि निक लगैत छै, ने एनामे क कतऽ जाउ, केओ पूछि देत जे कहिया तक छी, तऽ नहि नीक लगैत छै।
ताहि दुआरे आओर लोक नहि जाय चाहैतम छथिन की कहतै तऽ अपन अपने घरमे रहू।
अपने घरमे रह आ शहर सभमे ई सिस्टम छै। छै, नहि तऽ अपन शहरमे रहैया फेर लोक अपन अपन अथीमे।
आ बहुत आधासँ ज्यादा उजब गाममे रहितो नहि छथिन।
नहि हमरा सभ खयाल। नहिये रहबाकऽ चाहि गावमे झुट्ठेके जे गावमे रहैया से लटार हम मे पड़ल रहैया।
हँ। बुझौ, जे जाकर जाकर बोर बाहर छै, सभ अपन बाहरे छथि केओ ने गावमे। छै जिनका सभके गामे छै, ने हुनका सभके तऽ रहऽ परतेन हँ।
गावमे तऽ रहबै ने तऽ सत्रह रंगके नियम सत्रह रंगके अथी उलझन सभटा मके पालन करैत रहू अजीब जकाँ लागत। आ कतहु जे बाहर रहत तऽ अपना ई तऽ रहत ने जे अपना मन मर्जी जे करू से करू। कियो हमरा किछ कहवला नहि अइ आ गावमे से नहि। नै हैत गावमे ओकरा दिमागसे चलू ओकरा दिमाग मसे चलू आ तैयो किछु ने। किछु ओहिमे गलत निकलिये
हँ नोक्स निकालिये देतै। अपना घरक लोक तऽ कनि छोड़ियो देत लेकिन अहाँके टोले पड़ोसके लोक सब कहऽ लगतैथ।
टोले पड़ोसके लोक सब हँ नहि रहबाक चाही हमरा खयालसँ गाँवमे आब लोक
हँ नहि रह बुझियौ तऽ नहिए रहैत छैय आधासँ ज्यादा आब नहि रहैत छनि। से देखै छियै ने सब बाहरे पक
सब सबके के नीक लगै छैय गाम कहे छैय गाम छोड़ क कतौ नहि जायब तऽ अपन रहैया। नहि तहन आब रहो वला नहि छैय गांव।
किया नहि रहैत छैय बुझियौ ने हमरा सबके सासुर मे तऽ मुश्किलसँ पाँच टा कनिया गाँवमे हेथिन।
आँ
आ सब हँ सब अपन अपन सब बाहरे। किओ नहि हँ हुनकोसभके अपन बड़ गाँवमे रहै छनि तैँ रहै छथिन। नहि तन जे जे गाँव बाहर छथिन सबके अपन सब रखने छथिन अपन अपन कनियाके।
हँ नीक छैय नहि रहबाक चाही।
खाली बूढ़ सूढ़ सब अहाँके भेटता गाँवमें आ केव कनिया वनिया नहि भेटता।
गांव के आब उएह नियम अय बूढ़ सूढ़ सब छैय गांव मे आ नवकी नवकी सब आब केयो ने रहै छैय। नौकरिए वलाके कनिआँ रहै छैय जकर बिहारमे नौकरी छैय तऽ आब ओ कतय जेतै।
हँ हँ जेकरा मास्टर टीचर मे छैय जेकरा जेकरा नौकरी सब उएहे
तऽ ओ सभ रहत बस नहि तहन आब ओहिना जे पहिले जकाँ जे निठल्ला जकाँ लोक रहै छलैए से आब केओ नहि रहय चाहै छैय।
केओ नहि ओहो हद भऽ गेल छैय ने आ सरकारियो नौकरी वाला मास्टर जे भेटै छैय तकरोसँ ई सब कहै छैय नहि करबौ बियाह कियाकि गांवमे रह परत ने। हाल छैय की कयल जेतै।
हँ
कहै छैय बाहरमे भले प्राइवेटे नौकरी करै हइ लेकिन बाहर रहे। अ हँ गाउमे नहि केउ रहै।
नहि छैय स अथियो नहि छैय व्यवस्थो नहि छैय गाँव मे रहय वला बड़ी बेकार व्यवस्था भए चुक कल छैय एक तऽ सब चीज के ने सुविधा ने किछो दिमाग खराब कनि अथियो लेल जाउ घरसँ बाहर तऽ निकलबे निकलहे पड़त कतहु जायके लेल। बस दस पकड़ ल चौ को दिस जाउ तऽ चारि टा लोक जे देखत से भरि दिन ओतबे ध्यान देने कतऽ गेलै? देखलियै फल्ला चिल्लाँ के जाइत।